हेल्लो! राधा सवामी जी।
राधा स्वामी जी। राधा स्वामी।
तव्हां, फोन करण में देर लॻाईंदो, मूंखे लॻंदो आहे। अलाए खणंदा की न खणंदा मुंहिंजो फ़ोन।
अरे, उहो बटण न दॿजे। इन करे मां ॻाढ़ो बटण पहिरियों दॿाए छॾियो। पठे, कूख़बर पई शाम। जल भ, हेठ मथे, हेठ मथे कयां पई। त उन टाइम खां न ईंदो आहे। उनखे टच कयो, त वरी अची वियो साओ ॻाढ़ो। त अञा ॾु, बियोवट अची वेंदो, धीरे धीरे बिल्कुलु परफेक्ट थी वेंदो आहे। अॼु न त सुभाणे परफेक्ट घणो ई थियणो आहे। जुनून जाॻियो आहे। त जाॻियो ई आहे।
सई, सई सी ॻाल्हि आहे। पुझंन बि घुरजे। ॿियो ॿुधायो, ॿार बच्चा ठीक आहिन तन्जा।
ॿार बच्चा त ठीकु आहिन, पर हिते गर्मी ॾाढी हींअर पाड़े वाराड़ी अची बीठी बिई हिते।
चैयति के, क्या कर रे? मुे बॿहिरतो एटमोसर् जे करेे। वेठी आहियां ॿाहेर, बाग ज असांजे घर जे साम्हूं। त थोडो माहोल जे करे ॿाहिर कुर्सी वेी रहय त हू बची बीठी आहे। फोन आया त पो वईी हली।
हा। न न, छोकी ॿियनि जो गोोड़ न चीन ॻाल्हाइण महिल ओम शान ट्रिगे त कथ त त ॻाल्हि सम्झ में पई अचे थी न
हन ई इ वई पन पासे आगरे में उमस ॾाढी इअ ई रड़ियूं पई करे माई वाई ॾाढी गर्मी ॾाढीहूमस उह त छा क किथे किथे त ॿोि पई पए बॉम्बे में त ॿोॾि पई प
मूंखेब आरायूं निकिरी आयूं आहिन। धाणा धाणा -धाणा -धाणा हथन ते थी पिया आहिन।
न यूपी, आगरो, कानपुर, ई त सभु यूपी में ता अचन, न त ॾाढो हालत ख़राब आ। बाबा
हा! पाण मालिक जी दया खां। इअ आहे। की हाणे मां एसी जी चिंता न लॻाईंदी आ पहिरीं लॻंदो हो बिल ईंदो। अकेली एतिरी महांगी हवा कीअं खां मां न हलाईंदी हुअस बिल जे करे। पर हाणे। हर मांणना सोचंदी आहियां। कयूं कइजे लाये था। पहेजे शरीर के न डीन्दा सुख़ छा।
कुझु कन शरीर खां मथे कुझु कन सची में सच में।
यकीन मनींदा पंज हज़ार बिल आयो अथव। जॾहिं की पंज हज़ार। अय रूगो हिकिड़ो ईए सी बाक़ी सभु पंहिंजन -पंहिंजन कमन ते।
त इह पंज हज़ार त ॾाढो घणो आ।
हा! त ॿयो? पोहि, टेकड़ो वाटि जो उहोई त चवां थी पोइ
टे किलो। टे किलो व त हिते बि पंहिंजे, घर में बि त हेठ मथे ॿ एसी आहिन। न मथे विंढो एसी आ। त दीवार वारारी आ।
टे किलो वटि हिते, बि असां असां भा राति जो हलाईंदा आहियूं भई। नवे लॻे अचे, पापा दुकान त यारे ॿारें तक हलंदी आ। अॼु त ॾींहं जो भली, ॾींह जो भली पर मां हा मां वरी वि छ थोॾी न मुखे मुखे एसी मूंखे थोॾी एसी घटि सूट कंदी आ लिङन में सूर थी पवंदो आ‌।
हूूंअं अगर ॾिसंदा न डॉक्टर चवंदा अथव की वधीक एसी जी हवा न खाओ।
न खाव हा इन करे ॾिस हेत उमस सुपए तॾहिं मां गेट ते ॿाहिर बेठी आहियां अंदर जबक पंखोस पापा हले। हले पियो टी वी ॾिसण पया पर मां ॿहिर गेट ते ई वेठी गेट खोले त थोॾो बाहिरि ई हवा लॻे। जबकी हवा बि काने पर वरी वेठी त एटमोसफेयर ॿाहिरि जो लॻे सुठो थोॾो लॻे पियो मूंखे।
न -नमाहौल जेको दिल खे वणे। सावक बि अखियुनि खे थधिकार त ॾेए थी न।
अखियूं ॾिसी करे भई गॻाॾियूं बीठियूं आहिनि पेड़ पौधा चिड़िय टी टी पिकनि बोसलनि में वञनि पिय
हुजण घुरजे मूंखे बि सभु प्रकृति ॾाढी वणंदी आहे।
ऐं दुकान जे छा पासे में ई आहे न नारी पासे सॼो शोरूम लॻाए पिया सु माण्हू अ थनि पिया वञनि पई झ सो ॾिसां वेठी साम्हूं ई कुर्ती ॿाहिरि गेटे जे ॿाहिरि विछाए वेठी आयां। माण्हुनि जी आवत जावत हिॾिसां पई। बस इ इन करे व मतिलब रोज़ शाम जो आदत आ। रोज़ शाम जो आदत हा- हा- हा।
वेह घुमनि थोॾो पहिली थो वञे ज़रूरी आ। ॿियो तव्हांजी निणानूं ई ठीकु अथव?
ठीकु आहेन हर कोई पंहिंजे -पंहिंजे घर में खुश लॻो पियो आहे बि लाइफ लगॻी पई आ।
बसि ईया निराण किथे राखीअ निणान पणु नंढी वारी चवे थी राखी ते अचो गाॾी करे अचो हमेशाह मां ईंदीयां हाण तव्हां सभई ॼणा अचो गाॾ त राकी करण हिते तालेसाईं जी दरबार जो मेलो ॿ ॾिसी वञो।
पाण सही थव अवल ख़ैरु न अगरि जो इंविटेशन अथव मुंहिंजी निराण सॾ करे पई की अचो मां ॿ हर चकर ईंदीमें हीन चक्कर तव्हां अचो हू चऊं वरी वरी अॻिते हुन ई रूट ते शादी आहे दिसम्
स्टेशन तद् हा हा हा हा हा
त पोइ हुन ई पासे हुनजे निराण जे पुट जी शादी आहे न त हू बि घणो क़ॾऊं चई वई आहे ॿ दिसंबर
हा दिसंबर में अञा टाइम आह दिसंबर में टाइम आ
त घड़ी घड़ी किथे थो वञजे न्याणी जे दर ते वञ त ख़ाली हथ बि न वञ कुझु न कुझु त खणी वञॿो
पर इया आह ॾिसो मिठ ते निराण नियाणी जो त आयो आहे इनविटेशन पर छोकिरे जो बि इंविटेशन आयो आहे अचणो थव अचणो थव त अ पोइ न हुनखे त किथे माना अचे थो हिन महीने जे आखिरी महीने में महीने जे आख़ि लास्ट वीक में त पोइ चे थो रेडी रहना आएंगे लेने लेके जाएंगे तुमहें घुमाने के लिए अब देखो डिसो हा बस वठी अचे अवल ख़ैरु मां त चवंदी आहियां घड़ी घड़ीअ जो ख़ैरु पल पल मालिक को शुक हा बस बस बस बस
अरे ॾिसण माण्हू उमयीद त रखे थो न हर कोई थो रखे तव्हां न हर कोई
हा उम्मीद रख
आहे पुट गॾ सॾ करे थो नूह सॾ करे थी पो त ज़रूर वंञेस धिअरुनि खे ॿि माउ पीउ ॼी चिंता भई हू ॿि पंहिंॼे कमनि में घरनि में वांदियूं कोन्हनि त ईअं न की भई छॾडनि ऐं माउ पीउ पंहिंॼो घर छॾे धीअरुनि वटि नथा अचनि
हा हा हा हा हा हा हा
छोकिरियूं हिते मा पी अकेले उमिर ॼराॼ़ त चिंता त सभिनि खे आहे न पांण हिक हंद हूंदा भाउ वटि हूंदा त भेनरुनि ॼी ॿि चिंता लही पई हूंदी के सुख
हा हा न बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु सही सही सही त असां ॿुधोआ अगरि इतफाक सां ख़बर कान्हे छा हे कर्मनि में लिखियल इतफ़ाक़ सेट थियासीं पो ॿई भेनरूं ॿि अचिॼो घुमंण उतेई
हा छो न ईंदासीं पो तन खां ख़ुशि त मुखां खुश त केर ॿि न ईंदो
पो आगरे ॼो दर ॿंदि थींदो दुॿई ॼो रस्तो खुली
हा हा
आगरा ॼो रस्तो ॿंदि थी वेंदो दुॿई ॼो रस्तो खुली वेंदो ॿेटा
अरे ॼनम ई गवायोसीं आगरा में हाण आगरा में एतिरी मोही ॿि कोन्हे। नयो शहर घुमंदासीं न ॿढ़िया।
जी मिंजी मोही आहे भई पो ॿीह करे जॻहि ठाहराइ मुंजे ऐं तहां नंढे में वॾा थिया केॾे ठहियो पढ़िया लिखिया शादियूं सुठियूं थियूं घर परिवार वसिया मिखे त मिंॼो घरु ॾाढो पसंदि आ ॾाढो प्यार दिलि सां प्यारो आ।
अरे त ईंदा न छा? कंहिं महिल त ईंदा न छो ॼॾहिं शादियूं वादियूं थींदियूं इंडिया में कंहिंजी ॿि त ईंदा न छा पंहिंॼे ई घर में
ख़ॿर कान्हे उमिर ॼो छा हिसाॿु किताॿु आहे ॿाक़ी छा मिखे पंहिंॼे घर हर घर सच्चाई ॿुधायां घरु छॾणु ॿि आसान कान्हे घरु तर छॾण ॼेको ॿाएतालीह साल हिन घर में थिया हिन।
अरे परिवर्तन संसार ॼो नियम अथव। ऐं हिक घर खे मत्थे ई त चढ़ो ता छा कयो हे कंदा।
न पर,
पर ईहा ईहाए की परिस्थतियूं एॼ आहे अकेलो पांण ॾाढो ॾुखियो आ। त गुरूअ खे ख़बर अॻियां छा तो थे गुरूअ खे सभु ख़बर आ असांखां वधीक उन्हे खे ख़बर आ ऐं ॼेको थींदो सुठो ई थींदो गुर एतिरो विश्वास आहे।
हा प्यारु कयो मोह न रखो घर सां ॿि घर आ हर हिकु
न न अरे न न प्यार ताए आहे। उहोई तॾीहिं आहे जॾीहिं खां बचपन ई खां वठी हिते रहिया आहियो पए भई ॿारनि
हा पो छोकिरिनि खे पढ़ाईंदा लिखाईंदा आयो पो घर खां कढी करे ॿे घर में फिटो कंदा आयो शादी जे नाले त पो
इहो त दुनिया ॼो दस्तूर आ बेटा।
हांणें त इहो ॿि दुुनिया ॼो दस्तूर आ कोई गाल कान्हे। हिक घर खां ॿे घर में वेंदासीं न्याणियुनि जो सोचो। हुननि खे दुॿई घुमंण ॼो मौको मिलंदो वेठां सेंटी थियो ॿेफ़िज़ूल में
इन्हेखे ॿि एक्सेप्ट कंदासी कंदासी वक़्त इननखे ॿि कॿो एक्सेप्ट कॿो।
हा,
प कुछु ॿि चओ ग्रुप में ॻाल्हाए मॼो़ त अचे तो सिंधियुनि में सिंधी ग्रुप में।
उह त ईंदो ई न पहिरीं पंहिंजी भाषा आहे ई एतिरी मिठी।
हा न त हमेशह सिंधी में त ॻाल्हाइबो आ तव्हां सभु ॻाल्हाइबो आ कि सभु ॻाल्हाइबो त हिंदी में त ॻाल्हाइण थींदो आ।
न न असां त सिंधी दी में ई ॻाल्हाईंदा आहियूं ठीकु आहे के के माल ॾिसजे मांहोल में रहूं था।
हा,
त हू ज़बान ते चढ़ी थो वञे पर पंहिंजी भाषा खे त असुल न विञाए
न न विसार न सा सच में सच में मिखे त ॾाढी प्य मिखे त पंहिंजी ॿोली सां ॾाढो प्यार आ। ॾाढो प्यार आहे, ॾाढो प्यार आ।
सही पो पंहिंजी ॿोली जे लाइ इहई कजो जॾहिं सिंधी में फ़ोन अ चे न त सिंधी में ई ॻाल्हाइजो वधीक अंग्रेजी न झाड़जो
मूंखे देवनागरी सिंधी ते ए बी सी डी बि ना ईंदी हिंदी इंग्लिश ईंदी गुरुमुखी अचे, ऐं देवनागरी सिंधी लिखण पढ़ी त वेंदी आहिंया लिखण वारी ॻाल्हि आ हाणे त सिंधी देवनागरी सिंधी बि लि थी वेंदी आहियां की बोर्ड सा हिकिड़ो ग्रुप आहे ही हिकिड़ो ग्रुप आहे सिंधी देवनागरी सिखण जो ग्रुप उन्हे में मां जुड़ी आहियां अलाए कीअं जुड़ी वियसि उन्हे में मथो हणी, हणी, हणी, हणी इन ग्रुप में इह सिंधी ॻालाइण एहिड़ो त की हुनमें बि की-बोर्ड मोकिले, मोकिले वेचारो हिकड़ो आहे मुरलीधर महिरा इहो
दादा महा हुननि मथो हणी, हणी, हणी, हणी वेचारा ॾाढी महिनत कंदा आहिनि चार पंज साल थी वियनि हून ग्रुप खे
त ॾिस नीअ सेवा करण वारा कनि था न हां हाणे ख़बर अथव तव्हांजे हिन सिंधी जे कम खे अॻियां वधाइण लाइ जाम शयूं थी अचनि अगरि जे तव्हांखे सिंधी लिखणु अचे थी न त इन ई ग्रुप में अॻियां टाइपिंग जो बि कमु अथव
अच्छा, अच्छा, अच्छा मां त जेका जेका उर्दू वारी सिंधी आहे न उहा पढ़ी वेंदी आहियां जेकी उर्दू वारी सिंधी किताबी अखर पढ़ी वे अरबी अरबी सिंधी मूंखे ईंदी आ, गुरुमुखी अचे, हिंदी, इंग्लिश आ बाक़ी छा देवनागरी कान्ह ईंदी हुई लिखण हुन में ॾ ॻ ॿ ॼ इहे बि ॾाढा माथा पची हिन मास्तरु मुरलीधर मास्तर नालो आहे हुनन जो
सही सही हिननि पंजनि जे हेठां लीक लॻंदी आहे न
हा त उन्हनि वेचारनि मथो हणी हणी करे सेखारियनि दॿायो हिनखे बि दॿाए रखंदा प्रेस कंदा त अची वेंदव हेठि ॾंडी पो हाणे परफेक्ट थी वइयां हिकिड़ो जुनून बि आहे न
पर बि जेसीं माण्हू न धिक के तो बि नथो सेखाए सघिजे जेसीं पाण जो उन्ह़ जो
पंहिंजो हा, हा, हा, हा पंहिंजो कॉन्फिडेंस आहे भई सिखणो आ त सिखणो ई आ
हा ही आहे त मां चवां थी केर बि थो सिखी सघे मूंखे हिन उमिरि में केरु मूंखे प्लेन हलाइण सेखारे न हू बि सिखी वेंदस
हा बाबा सच में सच में इ अ वॉट्सअप हलायण हिन उमिरि में बि वाट्सअप हलाइजे नथो अंए वाट्सअप असांजे ज़माने में मोबाइल ई न हुआ हाण त भई फेसबुक ॾिस व व्हाट्सअप ॾिस वा व वॉटसनि ते कॉल करणु ॾिसु
न न धीरे-धीरे, धीरे करे माणहुन खे सभ अची तो वञे ऐं अॼुकल्ह जी रसती ही परिवर्तन आए न पहिरीं न ईंदो हो ज़रूरत पई घुर्ज पई त सिखयासीं
हा हा
ऐं सिखयासीं त पाण खे ई फ़ाइदो आहे
पाण खे ई फाइदो आ चैन मां हा बिल्कुल चैन मां जेको पाण में जे कन ता न खटर-पटर, खट-पट कीअं न असां असां सम्झूं पाण खे की असांखे नथो अचे भई असांखे बि ईंदी आ।